हँ नमस्कार
नमस्कार की हाल छै
ठीक छै अहाँ कहूँ नीक छियै
हँ ठीक छियै तऽ की होइ छै
अभी तऽ कछो नहि होइ छै अहाँ बताउ की करै छियै
नहि किछो करै छियै बैठल छियै अहाँके खाना पीना हो गेल छै
अभी तऽ नहि भेल छै खाना पीना अहाँके खाना पीना भए गेलै
हँ हो गेल छै तऽ अहाँके कॉलेजके छुट्टी हो गेल छै गर्मीके
हँ हमरा कॉलेजके छुट्टी तऽ भऽ गेलै बड्ड नीक लगैत छै गर्मी छुट्टी अहाँ बताउ की करैत छियै
हमू हमरो कॉलेज के गर्मी छुट्टी हो गेल छै पन्द्रह दिनक के छुट्टी भेल छै यहााँ के कितना दिनक के छुट्टी मिलल छै
पन्द्रह दिन तऽ बड्ड कम भेलै हमरा कॉलेजमे तऽ एक महीना पन्द्रह दिनके छुट्टी दै छियै अहाँ बताउ अहाँके खाना पीनामे की नीक लगै छै
पनिर के सब्जी पुलाउ कचौड़ी सभ सब अच्छा लगै छै अहाँके की अच्छा लगै छै
बाप रो बाप अहाँके जीव तऽ बड़ा चणड छियै अहाँ तो मस्त खाना खाइ छियै यौ हमरो ईसभ बड़ नीक लगै छै अहाँ आम पन्ना पी ले छियै
पीली छियै
अहाँके आम आम बना नीक लगैत छै कि नहि
हँ नीक लगै छै अहाँके की की बनाल
हम तो बिरयानी अहाँ सब बनबै छि अहाँ कें हम बनल बनल सीखाय दै छिय
हँ मिलल जय तऽ जरूर सिखा देल जयथिन अहाँके तऽ सभकिछ बनाबे आ जाइत छै
अहाँ बाजू अहाँके की की बनाबय अबै छै
हमरो बनाबै अही जाइ छी छै किछो किछो जैसे मटर पनीर हो गेल छै पुलाव हो गेलै कचौड़ी हो गेलै ईसभ बना लेबै छी अहाँके मटर पनीरके सब्जी अच्छा लागै छै
हमरा तऽ मटर पनीरके सब्जी बड्ड नीक लगैत छै आओर बताउ अहाँके यहाँ गाछी हए
हँ गाछी हइ अहाँके गाछी हइ की
हँ हमरा यहाँ भी गाछी हत अहाँके की की चीजके गाछी हत
हमरा यहाँ तऽ आमके हइ जामुनके हइ लीचीके हइ अहाँके आमके गाछी हइ की
हमरो आमके गाछी छै अहाँके लीची नीक लगै छै कि नहि
हँ हमरा तऽ लीची ठीक लगै छै अहाँके आम फड़ल छै एमे की बेर के
हमरामे तऽ बड्ड आम फड़ै छै व्यापारी कीन कऽ ले जाइत छै अहाँके यहाँ व्यापारी कीनै छियै कि यहाँ खाइसभ छियै
न हमरा यहाँ ओते तऽ आम न छै दू चारे गो पेड़ छै तऽ हमनी खुदे खााय छियै आ ओहो ज जादा एमकी न फरल छै अहाँ के एमी त खूब आम फल छै ओ तै
बड बड आम फरै छी हमरा यहाँ किसिम किसिमके आम लगै छै मालदेह किशनभोग जर्दा सुकुल बमबई सिपिया दलमा अहाँके की की आम नीक लगै छै
हमरा तऽ मालदे अच्छा लगैत छैियै कियेकि मालदेव किुछो जोरे खा ल छी कि ओकर फल बड़का बड़का होइत छै अहाँके हम मालदेवके कए गो पेड़ छै
मालदाह तऽ आमके राजा छै मालदह के कहानी पताे छै अपने के कि नहि जानै छियै
नहि उतना तऽ नहि जानै छी बताय दू अपने ही के
मालदा आम जे छै ने जे नाम सुनै छियै मालददा से एगो शहरके नाम छै जे पश्चछिम ब्ंगालमे स्थित छै उवँसँ मालदा आमके जन्म भेल छै एहिसँ कि ओकर नाम मालदा पड़ि गेल छै
ओ ई तऽ बहुत अच्छा बात तऽ बतैले छी अपने के
हँ जी आओर बाजू अहाँके घरमे की की छै
घरमे तऽ भाय बहिन पापा मम्मी दादा दादी इहसभ सभ छी अहाँके सभके बारेमे ठीक छै
हमरो परिवार मे भाय छै बहिन छै बाप छै सब छै हमरा परिवार मे अहाँके परिवार मे सब नीक छै
आओर अपनेके सुनावल जयती अपन समाचार
आओर अपने गर्मीके छुट्टीमे की करै छियै कहीँ घूमय जायके प्लान छै कि नहि छै
हँ सोचै त तऽ बड़ियइ कहीं घूमे जायके सोचै छल र कि शिमला जाउ अहाँके साथेी चलबै
हमरा तऽ बड नीक लगेा अहाँके साथ घूमे मे हम तऽ मन बना रहल छियै अहाँ शिमला चलब हमरा साथे
हँ जरूर चला मगर अपने के लए कलमता कितना दिन के जायके के प्लान छै
हम तऽ सोचै छियै एक हफ्ता लए चलि जाउ सुझल यहाँ बड्ड गर्मी पड़ैत छै हमरास से तऽराार नहि होइ छै अहाँके यहाँ गर्मी छै कि नहि
हँ इहो बहुत गर्मी छै घरसँ निकलयके मन न करैत छै अहाँके यहाँ भी गर्मी बहुत छै छल
बाप रो बाप हमरा यहाँ तऽ एतेक गर्मी पड़ै छै कि पसीनासँ तर बतर हो जाइ छै इंसान कैसे रहियै कैसे रहियै बुझेबे ने करै छै अहाँके यहाँ नट्ठा भैँंसके दूध होइ छै
नठा भैंस के तऽ दूध न होक छै बकरी गायके दूध होकै छै हमरा यहाँ
बकरियोकके दूध पियै छीयै अहाँ बकरीके दूध तऽ बड्ड फायदेमन्द होइत छै बकरी करीके दूध अगर अहाँ ओहिमे पी लियै ओ डेंगूमे तऽ अहाँके प्लेटलेट एकदम साधारण हो जायत
हँ अपने के बात ठीक छै हमरा यहाँ तऽ एगो आदमी ऊंट रखले छै ओकरो दूध मिले छै अहाँके यहाँ ऊंट ऊंट है न
ऊँटके दूध पियै छै नहि हमरा यहाँ तऽ ऊँट नहि छै हम तऽ यहाँसँ अबै छीै वहाँ ली आम यही सभसँ फेमस छै आओर बाँकी सभकिछु तऽ हमरा यहाँ नहि मिलै छै हमरा यहाँ घोड़ा मिल जायत अहाँके जे बारात उराात ल- एखन पसन्द छै कि नहि छै
देखु इ सब ना खाई छि ए त
नहि तऽ बिरयानी ईमे ह शाकारी बिरियानी होइ छै अहाँके हम बता देब केना बनै छैै
हम अपना बनले छियै पुलावे ई सब बनेले छै अहाँके कहारी बिरयानी बना ले छी की
हम तर बड तरीका कें बिरयानी बना लैय छि बाजु
हँ तऽतैा बताना देबल जाइ छै कैसे बनैै छै हमहूँ बनाबयके कोशिश कोि करबै
ई तऽ ब्ड नीक बात बतलियै ह अहाँके हम बता दे शाकाहारी बिरियानी होइ छै ने उमे छै खाली मे ने मीट के जगह पर शाकाहारी सब्जी सोयाबीन आलू पनीर ई सब मिक्स करल जाय छै बुझलिय अय
हँ बुझ गेल छियै बहुत अच्छा बनै छै तऽ हँ गिफ्ट आ गेलिए मुह मे से पानि निकलै छै हमरा कह
अहाँ गाछी दिस जाइ छियै भ्रमण करे
बगीचा है बहुत बड़का अहाँ के हमरा तऽ जाय छी घूमे उऊमे
गाछ दिस जायत करम गर्मी जे एतेक पड़ै छै ह ने एते गर्मी बाप रो बाप एते गर्मी में ते गाछी दिस जाय भ्रमण करे से ने शरीर के एक एक अंग खुला रहे छै ई ठंडा ठंडा शीतल शीतल खूब मन लगे छै गाछी छै दिस अहाँके परिवार मे आओर अहाँ कें उमर कें कोनकोन लड़का छै
परिवार मे हमरा उमर के तऽ बहुत लैा ह हमनी सब साथे में जाइ छी बगीचा उगीचा कहीं भी घूमे उमे पढ़ाई लिखाई भी साथेमे करै छियै अहाँके के सेमेस्टर के क्लास चलै छै
कोन सेमेस्टरके
अहाँ के के सेमेस्टर के क्लास चले छै के सेमेस्टर मे अपने
हमर तऽ गर्मी के छुट्टी भेल छै जर्मीके छुट्टीके बाद पाँचमा समे तऽ शुरू होइ जेतै
अच्छा हमरो प प सेमेस्टर शुरू होएवला छै तब गर्मी छुट्टी बादे ने अभी तऽ गर्मी इतना है कि लागै छै कि आब आओर छुट्टी दे देतै
आओर बाजू अहाँके खाली समयमे की की चीज करयमे रुचि रखै छियै
हम तऽ सोचै छी खाली समय मे कुछो नया चीज सीखे के पर इतना गर्मी छै कि कछो होबे न करै छै डेली समय बी जाइ छै
गर्मी मे तऽ दिमागे कें नसे काम केरे बन्द कए दे छै हम तऽ खाली समय मे किताब पढ़ै पसन्द करै छियै अहाँ अगर बोलब तऽ हम अहाँके कछ किताब बता सकी जी
हँ बता देबै क अहाँ कि किताब जे हमहूँ पढ़तिियै आ किछ सिखतिियै
अहाँ ओ किताब पढ़म एगो किताब हइ मैथिलके ही मिथिलाके ही हइ कन्यादान कन्यादान एगो किताब छै मैथिलमे लिखल छै अहाँ पढ़ि कऽ ने खूब एकदम आनन्द उठा सकै छी ओ किताबमे अहाँके तरह तरहके जानकारी मिलत कि मिथिला मे बियाह शदी केना होइ छै केना नबै छै चलू अहाँ से बात करके बड़ नीक लागल हमराके आब हमर अहाँसँ बातमे बात करब
ठीक छै
ठीक छै